ओ हँ की हाल चाल छै बहिन
बस हमर तऽ नीके छै हम कॉल करै छी तखन अहाँ हमरा से पूछे छी अहाँ कतऽ रहलअ हँ सुनलऔ की अहा घूमे गेल रहियै कतहुं
हँ बहिन गेल तऽ रहलहु हम गेल छलियै आ अरे की नाम छै ओकरा आर के देखो ने भुला जाइ छियै आहे बीच जगन्नाथ पुर मेला लगल छै ने तऽ जगन्नाथपुर मंदिर गेल रहौ घुमे खातिर हँ वहाँपे रथ यात्रा निकलै तछै न मेलामे हँ -जगन्नाथ पुर मंन्दिरसँ मौसी बाड़ी तक रथ यात्रा निकले आछै आ जगनाथपुर बाबा के उनकी बहन सुभद्रा स हुनकर भाय बलरामके दुनू भाय आऔर बहिनके हँ ओ रथ मे सवारी हँ हँ तो ओकरा कहल जाइ छै कि जे ओकर रथ के सहारा देख क तौओहट खीचै छै तऽ ओकर सात जनम के पाप नष्ट हो जाइ छै तऽ सोचलहुँ बहिन कि हमूँ जााकऽ तनिक अपन पाप नष्ट कऽ के तनि पुण्य के भागी बनि जाऊ
हाँ हँ
ताँ एबेर गेल रहू हँ सब परिवार जायत क रथ यात्रा मे एकरा के खीचे के सौभाग्य मिलल हमरो आऔर के
तऽ बड नीक भेल ओतेक भीड़ में कहियो तऽ के अहाँके जे भेटल तऽ बड नीक छै
अरे अत्त भीड़ रहै ने सकी की आदमी पर आदमी चढ़ रहल छलै
नय ओकरा मे भीड़ रहबे करै छै मेन बात छै कि देखियौ इमहर कोनो विशेष रहै नहि छै पर्व त्यौहार आ आबदेखियो रथ यात्रा के बाद कोनो ओहन त ई पर्व यौहार रहै नहि छै हमरा लागै छै से कि ओकरा म आ अधिक भीड़ रहैत छै बेसी के भीड़ लागे छै पब्लिक के
अरे मत कहू अहि द मेलो लगल रहे छै ने कहाँ कहाँ के लोग आक कानके गलाके गामकके हँ आस पास के गामक के लोग आक अपन अपन स्टॉल लगाबै छथिन
हू हू हूं
नीक नीक कपड़ा कान कऽ सिलौट लोढ़ा पार्टी जेना कहै छै ने पहिलेके जमानामे चक्की जे रहल छलै जाता ओहू नहीं मिल रहल हँ ओहू नहीं टामिल रहल छलै हमरा त बड मन छलै कि हमहू एक त जा तऽ कीन के लायब अपन घर मे लेकिन हमरा आर घरमे रखयके साधने नय छै
ए सखी अब अहीं के घर में नहि छै ईटा बात ईआब सबघर में छै देखिऊ जाता उता रहैत छै ने तऽ कनिक अहाँके मिट्टी के जे रहैत छै स्पेस ओकरा मे अ पहिले के आदमी नीचे वाला जाँता के आधा मे गाड़ देय छलैया
हँ की हीलक
स ऊ हँ हिलते नै कोनो कोनो कोना मे ताकि कोनो ब केकरो चोट उट नै लागे किछ नय हेएत आ आब के देखियौ कि केकरो लग मे च से जगैहे नै छै ओहन आब तऽ सभटा घर एकदम छोट छोट बनल छै आ गाँव घरमे अभियो भेटै छै लेकिन एत नय अहाँके भेटथ
हमे देखलौ अपन नानी घर हमर जे हमर नाना छ जाता रखले छथिन नानी से सीमेंट से ढाल देेले छथिन आधा ताकि उ कचक पकड़ बनल रहै ओकरा आर मे आ उपरे से जा मे पहिल हमर पहिले हमर नानी सब मकई दरल छलथिन अ दाल उल
सबटा सबटा अनाज उसभ पीसै छलथिन
हँ छठ जैसन पूजा मे घर मे गेहूँ उहूँ सब दरर के आ गेहूँ हूँ तैऽ पीस कऽ आटा बनबै ल छलथि आ ओकरे रेसे परसादी बनले छलै
तऽ वही ने कहै छी कि सूप पर के जे बनै छै छलैया ठे ठेकुआ से ओहि विधि से से बनै छलैया आइ काइल देखियौ आब तऽ सबटा मॉडर्न भए भेल जाइल छैय कि देखियौ कोइो चीज आदमी करै छै तऽ अम कहियो तऽ आब अप अपन हाथ पैर कमे ही लाबै के छैय सभटा काज अहाँके रेडीमेटे भेटै छय बस धो कऽ धा कऽ अच्छा से तैयार करक दऽ दियऔ पाँच मिनट मे पीस के मशीन मे घर घर घर घर घर घर उतार कर दे दै छै।
सही कहलौं
हूँ देखियौ ने सखी आइ भोरमे कि भेलै ने कि हमनाइ राइट साइड। मे बाया अंग मे गर्दन मे कनिक लागै छै कि हमर नस चढ़ल छै से कोनो दबाई कहियौ नै। हल्के मे छै लेकिन जानै छियै दिक्कत होइ छै हमरा।
होहो
अचानक से दूध लै के जो हम पलटलियै ने सखी से ओहि टाइम से हमरा कनी
छैय
ऑ
चोरनी समा गेल छै जे अचानक आँय
चह नै चहकै या नै चाहकला जे रहै छै ने उ वला नै छै हमरा दर्द लेकिन एब मलब की कहू ओ ओहने कनिक लागै छै कि अकड़ नै जाइ छै नसउस चढ़ै छै से ओहने हमरा कनी क हॉं
एहू होवै छै जेना अगर तकिया उकिया नीक से अगर माथा रख केँ अहाँ नऽ सुतले छै ए होबै रात मे एहि से भी दर्द हो गेल छै तऽ तकिया केँ तऽ कनिक धूप लगा दोउ
अरे नय सखी कहलहु तऽ कि पा दस एगारह बजे आय छै एवै देबे लागी दूध से ओ
अरे रात उ उ हो जाए छै एगो बहाना मिलै केँ चाही नऽ उ हो जाइ छै ओ एक बार अहाँ लगबा लगा देब हँ एक बार तकियामे धूप लगा दु आ कनिक गर्दन मे जेने दरद छै से मुभ उभ लगा लू ओकरा से भी आराम भय जैंत अहाँकेँ
अने तऽ ताकै छियै एक आठ तऽ केँ देखे छियै लगाबै छै तेल तऽ नय हैत तऽ ओकरे कहबै की कनिक चाची हमरा अ पछाड़ दियौ से दरद करै छै
हँ जेना अगर मालिश करबा लेब तो नीक हो जैत अ सुनू नऽ सखी अच्छऽ अ हमे कहलहु अहाँकेँ कहे ए ई हमरा आर केँ नऽ जे पत्ता वला बेसन केँ सब्जी बनै छै
अ कोन चीज सखी
कचू पत्ता कऽ
हँ अहाँ बनबै छियै कि हमरा बताबय केँ पड़त से कहू
एना हमरा अहाँ हमरा आरकेँ बताउ हमरा केँ ओकरा रेसेपी जाने केँ छै
अच्छा हमरा एकटा गप्प कहियौ तऽ सखी अहाँ कहियो बनयनेे छी कि अहाँ कहियो नय बनैले छी
हमे नै बनेले छियै यही से तो अहाँ से रेसेपी रेसेपी पूछे छियै हमरा माई भेज देेले छथिन कच्चू केँ पत्ता आ खूब नीक नीक एकदम सुगा पंछी हरियर हरियर छै तऽ ओकरा ले हमरा आर केँ सब्जी बनाबे केँ छै
ओकरा मे किछ विशेष नय छै ओकरा मे तनिक बेसन ले लिअ ओकरामे कनिक धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर आ ओ नमक, हरदी सभ दऽ कऽ आ घोल बना लियौ, कनि गाढ़े पेस्ट बनेबै। ठीक छै आ फिर पा पत्ताक धो कऽ अच्छासँ आ तखन ओकरा उल्टा रखियौ मतलब सीधा रखियौ हँ आ ओकरामे ए बेसन लगा - लगा कऽ बेसन लगा - लगा कऽ आ दोसर पत्ता कऽ रख कऽ कनि अच्छा से ओकरा फिर ऊपर से बेसन लगेते जाइयो मतलब जितना पत्ता अहाँ देबे, पात रखबे, ओकरा पर बेसन ल गा लगा केँ सब कऽ हँ सबटा केँ एक साथ चिपका दियो आ फेर जे मोड़बै नऽ सखी, तऽ उपरोमे अहाँ बे सन लगा देबै ई नय कि ऊपर वाला मे छोड़ देबै एहने ऊपरो मे कनिक बेसन लगा कऽ आ कनिक मोड़ देबै नीकसँ टाइट से मुड़बै लेकिन आ फिर अहाँ के अगर सपरै य एहने तऽ छोड़ देबै आ नय सपरै छै। ओकरा मे कनिक मोट सन धागा बंध कऽ आ ओकरा पानी मे खौलता पानी मऽ द कऽ आ सिझा दियौ आ तखन फिर सेराइ दियौ निकालिबै दस मिनट बाद तऽ अहाँके पकिए जायत। सो ओकरा की करबै। ए की करबै कि ओकरामे न एम की कहै छै उबाल लेबै आ नै हेएत तऽ अहाँके अगर भाप वाला से सिचाबे वाला ई छै प्लेट तऽ अहाँ ओतौ ओ मे सीझा सकै छी ठीक छै तऽ हम तऽ आब नै सिझाबै छियै स कि हम ओ एहने काट कऽ आ डारेक्ट तर दै छियै।
अच्छा तऽ डायरेक्ट के तऽ जे अथि बिना सिझयले काटत तऽ उ तो पिघल जाय अथी गे फैल जायत न
नल फैलै छै सखी अहाँके जे नीक स बानधल रहत बेसन दऽ कऽ तऽ नै फैले छै खूब सुन्दर एकदम गोल-गोल जेका बनै छै।
बाह बिनासी झाल
हँ-हँ बिना सिझलै पकैले हमसब भी पहिले सिझाबै छलौं लेकिन जे हम ससुराल गेलौ न तऽ हमर मम्मी नै बनबै छथि धिन सास हुनका नै आबे छै बानधै लेल लेकिन कहै छलखिन। के हमर मम्मी सब रह जे छथिन से कत बानध सिझबै छथिन्ह से तऽ ओ डारेक्ट छान दै छलखि खीन आ तखन अपन काट-कुट करै छलथिन। मतलब उ लम्बे-लम्बे छानदै छलथिन। हँ नैऽ हँ गोटे
हँ जे लपेटल रहै छै ओकरा आर के एक गोटे छानि देब।
हँ आ नै तऽ आधा कऽ क
दू टुकड़ा मे काट क फिर छानि देब आ ओकरा आर बाद फिर ओकरा पतला-पतला काट
हँ तऽ कनिक हमर जे नानी सास छलथिन न तऽ उ कि करै छलथिन कि ओ जे बेसनक के घोर रहै छै सेकरा कनिक बच्चा क आ ओकरा तनि पकौड़ी जकाँ ओकरा लटपटा दैत छलथिन ऊपरोसँ
अच्छा
आ तखन ओ पी करै छलथिन।
अच्छा छानै छथिन।
हँ-हँ तऽ नीक स एकदम कुरकुर जका छना जाइ छै तऽ आहाँ पक करियो जेका खा सक छी कनिक आमचूर डाल दिययौ ओकरा म बुझलौ नै नै छै आई छै, जे हरावला रहै छै न, से नै खुजाइ छै। जे लाल रहल।
उ खुजाइ छै। अच्छा-अच्छा, जे लालका। ओकरा आरमे रस निकलै छै लाल
नै नै लाल रहै छै जेकरा मे लाल डंटी रहै छै
ऊ खुजलाय छै
हँ ऊ खुजाइ छै आ जे रहै छै जेकर हरा डंटी रहै छै से नै खुजलाय छै आ कतेक तऽ लालो डंटी वाला नै हँ क कतेक तऽ लालो डंटी वाला नै खुजलाय छै जे नीक जगह के रहत हूँ तऽ नै खुजाय छै हूँ हूँ तऽ अहाँ ओहने बना लेबै ने आ मसाला इ त बुझले हएत अहाँके सरसो मसाला द कऽ आ बनै छै बस सेम टु सेम ओहने खाली खटाइ द देबै अहाँ ओकरामे बेसी कऽ कऽ चाहे तऽ टमाटर दियौ हँ चाहे तऽ टमाटर द कऽ आ नै तऽ अम चूर दए दिययौ खटाइ दे दियौ जे जे आनाया
सा मसला बढ़ि जायत न
हँ मसाला बढ़ै छै लेकिन ओकरा मे कनी पातरे मसाला नीक लागै छै गाढ़ा रहै छै न तऽ नै नीक लागै छै
अच्छा अच्छा तऽ जोर अपन हिसाबसे देखके कऽ लेब
हँ अहाँ रस कर सकै छी ठीक छै सखी तऽ बनेबै तऽ एकटा बाटी मे हमरो पठा देबै ठीक छै हॅं हॅं हँ हमरो बड नीक लागै छै हमरा मालिकोके नीक लागै छै ठीक छै हूँ
दुनू लगे त हम पठा देब आहा‌ॅं से अहाँके चलू ठीक छै
हूँ